हलो जय झूलेलाल
जय झूलेलाल आंटी।
आवाज़ तहांजो ॾाढो धीरे आ थोरो
हलो
हा थोरो आवाज़ु तव्हांजो धीरे तो लॻे थोरो
हा हा हलो अचे पियो? हा जय झूलेलाल, बसि बढ़िया तव्हांजा ॿुधायो?
असांजा बि बढ़िया हाल इनि सुठा सु हु हुं‌ सुठे सुबुअ ॼा शुकराना।
सुबुअ सु ठे शुकराना शुकराना साईंअ जा सब शुखराना ई कयूं ॿसि ॿियो छा खपे।
हा हा।
ॿियो तव्हां हा बस इय खबर तव्हां कित्थां ता ॻाल्हायो आंटी?
मां राजस्थान जयपुर
अच्छा तहां राजस्थान पो असांॼा पासे वारा आहियो तहां त।
जयपुर।
अच्छा तव्हां जयपुर मां अजमेर ॼी आहियां पेका मुंजा अजमेर ॼा इनि।
हा हा ॿियो त सभु सभु बढ़ी बढ़िया। हा हा जयपुर त ॾाढो ॾाढो सुठो शहर आ पिंक सिटी टी आ असांजे जयपुर में हा पिंक सिटी तंहिंखां सवाय हवा महल
घुमियल आ हवा महल, गल्ताजी आमेर जो किलो मुंहिंजा ॿ टे ॿ टे जॻहियूं ॾिठल हिनि।
हा सिसोरिया गार्डन इह्ये सभु सुठा इनि न किला जयगढ़।
किला हा अच्छा न न मां आयम रहिया हुनं पासे जयपुर में तव्हांजे शहर में कॉलेज सां गॾु ईंदा हांसीं तॾहिं आई हुअमि हिकु किताॿनि जो फेयर लॻो हो। उते बुक जो फ्रर फेयर लॻंदो हो त असां कॉलेज वारनि जे थ्रू आया हुआसीं जयपुर।
तहांखे पढ़ण जो शौंक़ु आ छा किताबु पढ़ण जो?
हा मुखे पढ़ण ॼो शौक़ु आ लिखंण ऐं पढ़ण ॼो।
सच्ची ॻाल आ सच्ची ॻाल आ, सिंधी सिंधी सिंधी लिखण पहंढ़ ईंदी तव सिंधी लिखंण? सिंधी लिख
मुखे देवनागरी ईंदी आ। देवनागरी -देवनागरी, देवनागरी ईंदी आ।
दी आ
हा देवनागरी लिखण पढ़ण टे साल जो मां कोर्स तव्हां अच्छा हा हा।
अच्छा हलो
हा हा हा हा ॿुधां ती चओ चओ? हलो
हलो हलो हा हलो तव्हां दे अरबी सिंधी पढ़ियल आहियो?
हा मां बचपन खां सिंधी पढ़ियल आहियां पहिरें दर्जे खां वठी हा यारहें दर्जे ताईं
अच्छा मुंजे मम्मी मुंहिंजे पप् पपा पढ़ियल आहिन सिंधी अरबी इहा ऐं मां वरी पो टे साल वरी देवनागरी पढ़यल त मां हिंदी में आहियां। त टे साल वरी मां अते। हा हा गुजरात में त जाम आहिन। हलो हलो हलो हलो हलो हलो हलो हलो